हेलो।
अवाज नै आव
हेलो।
हां।
कहु आरो कहु और सब
बढ़िया। बढ़िया-बढ़िया हां।
और सब टनाटन
हां।
की करै छीयै अभी?
अभी कहाँ कुछो खेत मे पैन छोड़ रहल छीयै।
हूूँ खेतमे पैन चैल रहल यै?
हां।
औ आ बाल-बच्चा सब?
बाल-बच्चा सब घर मे सुतल यै।
औ।
ह ह
चलू
अप्पन मिथिला मे तऽ कहावते छै।
राइत तक काम करैत रहू।
हम्म
नैय।
हा
अभि देखियो त।
मेहनत का फल मीठा होता है।
देखियौ कखन तऽ ई गप चलैत रहै छै, मतलब।
हा
ह
तब बताबू आ और सब।
और सब टनाटन छै, अपन बतबू
ठीक छै हँ।
सब कुशल मंगल छै।
हँ -हँ
खाना सब बईन गेलै,
हँ
कि सब बनलेइ।
आ इ त घर जायके बादे ने पता चलत।
ओ हो घर नै गेलियै ने।
ना
वाह
अभी तऽ व्यस्त छी, खेतीे बाड़ी मे। जैसे कनिटा फसल बढ़िया उगे।
आ कते देर खेती धड़ी चलैत छै।
खेती दारी बुझियौ तऽ भरि दिन रोपाइ होइ छै, राईत मऽ। पाईन चलल दू बेर।
अच्छा पाईनओ चले छै ने।
हँ तब ने धान हेतै कादो चाही ने, ओकरा पूरा एकदम आइ त बारिशो भेलै कुछ अच्छा खासा
लाईग जाइ छै ने।
हा मिन्स ओते नहि लागै छै, कम सम
हँ
लागैया।
कदवा सब भेलै कि नै।
कदुआ के गाछ सब कहाँ रोपने छी।
कदुआ खेत मे।
अच्छा खेत मे हँ खेत मे तऽ भेल।
भेल
हँ अपना घर पर नई लगेने रहियै ई बेर।
कुनू तऽ मुनाफा भेलै।
हँ भैलेइ हँ
हम्म खाना कब खाय के विचार में छियै।
खाना भूख तऽ लागल या अभी पानि पटा ले पहिले धान में तब ने जा के खायब शान्तिसँ।
हँ।
फेर सुतब कनि देर फेर उठब फेर जायब पैन खोलब।
हाँ कोनो बात मिथिला के तऽ किसान छैय किसान के तऽ काज रहिते छैय। राति राति दिन दिन नहि बुझै छैय खेत तऽ रहै छैय।
की लागे य ई बेर बाढ़ि एतै।
देखियौ अभी अभी तऽ कोनो उम्मीद नहि चैल रहल छैय मगर जे स्थिति से पानि देख रहल छी लागैए उठबे करतै। अपन तरफ नहि ऐत अपन एरिया तरफ।
ई यै जे पैन छैय अपना एरिया तरफ ने से अपन और किसान भाय सब छैय ने।
से तै ये।
पश्चिम कोशी दिस छैय नै अपन।
हाँ से तऽ यै जे
उम्हरो यै एत तऽ बरबादे ये फसल।
दिक्कतेमे यऽ ने।
हाँ।
तऽ पुरा दिक्कत वाला गप्प भेल।
हाँ।
हूँ
बड़ा समस्या बला गप्प।
हाँ। आबै छी आबै छी। तब कहियौ।
केँ बजबैत रहै।
नहि नहि उएह पैन जे खोलल छैय।
ओहो। मोटर बन्द करैले कहैयै नै
नहि नहि कहलकै ए मे भए गेलऽ आब दोसरमे लगबऽ।
अ ह। ठीक छैय बड़ा समस्या छैय। एगो काज धलहुँ हेँ बुझलियै।
अच्छा।
काज मे गप्प करे के रहै छैय की कहब
हँ।
आँखि लिबिर लिबिर करैत रहे छैय बुझलियै।
हाँ हाँ। अच्छा।
ई गप्प करे के चक्कर में एगो युवा बीमार पड़ गेल हेँ।
हो, केँ यौ।
अंशु, नामके लड़का छै।
अच्छा, की भेला।
गप्प करैके चक्करमे या,
अच्छा -अच्छा,
एगो किशन नाम के लड़का यै, बुझलियै,
हां,
की कहब, ओकर माँ क देलकै रे, ओकर मौज हे। छै, यूट्यूब पर दए देलके, डाउनलोड करे के चक्कर मे, ओ रिचार्ज केलकै,
अच्छा- अच्छा, हँ,
आ ता तक, ओ यूट्यूब मे डाउनलोड रहै, ओकरा पता नहि चले, भए गेल ओकर डानलोड नेट खतम भैए गेल, बुझयै,
हँ,
कह वो, तामश पर ओ अभी, लागै छै खेलकै, कि नहि खेलकेै, ओहो न हमरा पता या।
अच्छा,
कि सब की नहि करबा देत, हँ,
हमर तक खानो जिंदाबाद भए गेल ये, फोन सब आबे लागल,
हूं -हूं,
अभी पाँच छ मिहिना त ओर लागतै।
छः मिनट रूक,
हूं,
तकर बाद फेर
हँ, तकर बाद खेबै, सुतबै,
गप केलू, बुझलियै,
हां- हां,
आ एगो हमरा बगल में, टिंकू भैया अय,
अच्छा -अच्छा,
ओ कहलकै की,
हँ, हँ,
कोनो बात नहि, चौबीस घंटा रहै छै, टक्सय में,
न्युज तब तऽ, ठीक या,
से कह
गलत न्यूज या, तऽ कोनो बात नहि
ई ह
बुझलियै,
या गप य कहू ओर सब। अपन सबके एगो मिथिलांचल मे माय भारत पोर्टल एले हे। सरकार के भेल छथिन। ओहि पर एगो रजिस्ट्रेशन करै छथिन कि नहि। हे यो। हेलो। हेलो।
हँ हँ।
कहलहु एगो पोर्टल एले हे मय भारत
हँ।
ओहिपर एगो टिंकू भैया कहै छथिन रजिस्ट्रेशन करै छथिन कि नहि।
टा कोरि देलिय।
दस गो हमर एऐड केल हेतै जतै छियै ह पचास कहथिन हम दस कहि देबै टीक छै
ह
की विचार।
जे अहाँ के विचार अछि।
अहाँ अहाँ कहैथ छथिन पचासे दस हमरा मे एड करि लेथिन।
अच्छा।
किया जे हमरा सपोर्टमे कॉल ऐल छथिन मैसेज ऐल छथिन।
दुआरे ई सिचुएशन मे पचास अहाँ दस हम।
अच्छा।
की विचार।
मैनेज भऽ जेतै हूं।
भऽ जेतय भ जेते
हँ तऽ अहाँ
लेकिन तब हमरा और दस पन्द्रह गो करे पड़तै।
कोनो बात नहि नींद भ गेलै। सुबहमे क देथिन।
कियकि साइठ गो हमर भाग हम कहि देने छियै।
कोनो बात नहि कहबै दस हम के लिए पचास केलकै रहे दस हमरो एड कर लेथिन कहि देथिन सुबह में जे पचा मन खुश हु हमरो नाम लए क कहि देथिन जे ऐड क लेली।
कहु हं हं।
हँ।
माइनेज कऽ लेब।
हालो।
की विचार?
हँ। माइनेज क क चलैय छथिन।
हुम्मऽ।
हँ।
ओ ऐतैन भ जेथिन।
हूं।
हं, घर पहुँचले?
आंह।
बनऽलय ने? बऽनल?
कि?
बान गेल?
मम्मी एकटा कहियौ? बाद
चलू खाना सब बन गेल बहुत बढ़िया बात।
ह्म्म। बन्धी
बहुत सुन्दर बात।
हूं।
और सब?
बधियां?
ऊंह
हं बताबू आउर सब?
उठेबो
टनाटन।
हूं।
हम्म, की करै छथिन?
अछ
हूँ?
बाह
की करै छियै?
आई छीया।
खाई छियै?
हूं।
चलू तऽ तऽ की कहब। जे अहाँ खाउ भोर मे कनिटा ध्यान देबै। दू गो एटेन बचल छै।
अच्छा अच्छा हमर त तीन गो बचाल या।
दूगो ईमे
हूं।
आ दूगो ओहिमे दू दू चारि गो बचल छेथिन।